नमस्कार आओर बतैयौ अहाँके हाल चाल कैसन छै।
अहाँ के हाल चाल यहाँ के तो हाल चाल ठीक छै। अहाँ के बताबै छै, कैसन छै।
हँ हमरो हाल चाल सभ नीक छै। आओर बतैयै ने अहाँके माता पिता के स्वास्थ्य सभ नीक छै।
अहाँके यहाँ के तो माता पिता के सब स्वास्थ्य नीक छै, अहाँके बताबे छै, माता पिता के नीक छै।
हू हमरो माता पिता सब के लोकग के स्वास्थ्य नीक छै, अहाँ के बताे ने अहाँके खाना भऽ गेल
की की अहाँके तऽ खाना हो गेलै
कथी भालइ है
खााय छी मटन चावल भिंडी रोटी इहे खााय छी अहाँके बता बताबै छी ने की की खाइ छी
हमहहुँ खयले छियै अहाँ से बता दू कि उ मटन चावल फिर सलाद सलाद मे रहले हे खीरा रहले हे मूली रहलै हे गाजर रहलै ह चुकन्दर रहले ह
आर किछ
आओर अहाँके बतैयै ने अहाँके खानामे सभसे बढ़िआँ खाना नीक खाना कोन लागै छै
लागै छी मटन चावल लागे छी इहे लागे छी जादा मटन लागे छी खाना मे अच्छा लागै छी बहुत नीक लागै छै अहाँके बताबै छी ने का का नीक लागै छै
हमरा नीक लगै छै दाल चावल चोखा आ सलाद चटनी अचार आ फेर अहाँ से बता दू कि ओहिमे पनीर आलू मटर के सब्जी बड़ा नीक लगे छै
अहाँ के तो तऽ आब सादा खाना खाइ छी ना
ह्म
अहाँके सादा खाना खाइ छी नै
हँ हम अहाँ हमरा तऽ सादा खाना बड़ा नीक लागै छै बहु बहुत
हँ ई त बात तऽ छै बड़ा नीक लागै छै सादा खाना तऽ ओ सबके पसन्द छी लेकिन हम पसन्द छी ई जोन कहै छी ने ओ ठीक लागै छै
ह्म अहाँके बता हँ ओर सब नीक छै अहाँके बतैयै ने
कहाँ घूमने उमने के प्लान बनाबै
हँ बनाबै छी अहाँके चलबै गुजरात चलबै अहाँके
हम तऽ चलबै कहाँ के प्लान बनाबै छी अहाँके
गुजरात
हाँ गुजरात अहाँके कोन सा फेमस जगह छियै गुजरात छी के
गुजरात के तऽ फेमस जगह सूरत बहुत फेमस जगह छियै अहाँके कभी सूरत गेल छी छियै की न
न सूरत तऽ न गेल छियै लेकिन उहे मुम्बई गेल छियै दुबई गेल छी अहाँके गेल
उ हू हम न मुम्बई गेल छी छियै ने दुबई गेल छीयै हम गेल छी हम गुड़गाँंव गेल छीयै बचपन मे हम गुड़गाँवे रहल छीयै अहाँके समझलियै हाँ हम बचपन गुज ए गुरगांव मे बितलै बड़ा भेलिये तऽ माता पिता लोग घरे ले एले फेर सरकार मन्टेश्वरी इसकुलमे पढ़लै लो फेर ओकरा बादमे एइ सरकारीमे नाम लिखलै तीसरामे तब पढ़े लगलियै हमर तऽ बहुत अच्छा लगले गुड़गाव बहुत दिन रहलियै मने पान छ साल ओतही रहलियै
अहाँके बचपन उहमे बीतल छै ओकरा बाद मतलब मतलब नानी के घर गेल छिय कि कही और ई थोड़ा बताबे छियै
हम नानीके घर भी रहल छी मने ज्यादा दिन न रहल छियै छ महीना रहल छियै ओकरा बाद हम मने गुड़गाँवसँ सीधे हम घरे आबि रहै छी फेर मन्टेशरी इसकुलमे पाँच साल पढ़ै छी फेर ओकरा बादमे नानीके घर घूमे गेल छियै गेल रहलिये छी ओकरा बाद
नानी के घर नीक लागे छै
हँ बड़ा नीक लागै छै बड़ा शान्ति मिले छी नानी के घर बड़ा मानै छै लोग हँ मामा मामी बड़ा मने छै
मेेर इधर त नहि मानै छै वहाँ से इज्जत तो थोड़ा भी न करै छै अहाँके बड़ा इज्जत करै छै
हँ अहाँके बता दू की हँ सुनिये ने अहाँके बता दू कि हम मने गुरगाँंव रहली तऽ बड़ा बड़ा इमारते रहै बहुत अच्छा अच्छा जगह रहै स्वच्छ वातावरण रहै ओतअ नीम के पथल नीम होखलै नीम हो ख लैय अथि कठनी मोमा हो भेल छै ओ उहे बड़ा खााय छै रोज सवेरे कटोरा मे बीन बीन के पाकल पाकल नीम खाइ छी ओ सेे स हू
जामुन कभि हम अहाँके जामुन के गाछ है किये छै के
न हमर एगो रेहान नामके दोस्त छथिन
हाँ
उनकरा के हम कहे छी तब हुनकर चार गो जामुन के पेड़ छै
हँ हँ
कहै छी तऽ ला दै छथिन तऽ अहाँके कहबै तऽ अहूं के दे देबै हम कहै छी
अहाँ के सच में कहै छी मतलब ई बात न कहै छी कहि किया छै ना
हँ हम हम अभी उनके पास फोन करके बात करै छियै कि जामुन ले अबै हमरा लग ले अथिन तऽ अहाँ अभी हम फोन कऽ के बोला दै छी
तऽ आबै छी ने साँझी आबै छियै खाजा खाइ छै छोटा डोन के भाई कहै छै ने छोटा कऽ की कहै छै उसको
हँ कहै छी
अहाँके कहै छियै आ ओकर बाद काटै छियै तऽ चलै छियै ओनहि खाइ छियै
ह और बतैयै न अहाँके ओनहि मौसम कैसन छै
अहाँके इधर तऽ मौसम थोड़ा खराब छियै काहेकि बारिश हो गेल छी सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम छै उसके बाद आँधी तूफान बारिश होगई छै अभी थोड़ा मेघ गरम होइ छै अहाँके ब ताबै छियै ना
हँ इधर भी बारिश भेल छै अभी लेकिन मौसम काफी नीक नीक छै अ‌हाके समझलियै
अहाँके तऽ बड़ा नीक छै ने
हुं मौसम बड़ा नीक छै ठंडा ठंडा छै ओने मौसम कैसन छै गरम छै कि ठण्डा
अहाँ भी यहाँ भी ठंडा छियै आ पेपर उपर पढ़े छियै कि ना पढ़य छियै आँ अहाँके आवाज कटै छै अहाँके आवाज कटै छै
हेलो
हँ हँ अब आबै छै आबै छै
हम कहै छियै कि पेपर न प हम पेपर न पढ़ै छियै हम मोबाइले मे सारा न्यूज देख लैय छी
हँ ई तो बात छियै आजकल के कॉमन न्यूज मतलब पेपर पड़े छै सब के हाथ मे फोन छियै ने तऽ सब अपना फोन मे लागल रहे छियै बेड़े से ले के छोटे लोग
एगो बात है लेकिन हम किताब किताब बहुत पढ़ै छी किताब बहुत पढ़
किताब मे की की मतलब कोन मतलब कोन सा कक्षामे आब पढ़ै छियै
हमर बिस्तर के पास बहुत किताब ऐसहिए रखल रह छै